की हाल गोर लगे छी मामी खूब खुश रहू की हाल अय
बड़िआँ बड़िआँ ओर मामी पिण्डारुच अबै केँ छै कि नै एहि बेेर छैठ मे
देखियौ की होइ छै एखन तक नै छै प्लान कोशिश में छिए की होइ छै से देखल जाए
हँ ब किआकि बहुत दिन भऽ गेलै हमरो सब केँ मोन लागल यऽ ओहि बहाने देख लेबै
हँ से तऽ छैहे दीदी केँ सेहो मोन छैन कहै छथिन जे गाँवे होइते तऽ नीक रहिते छैठ
हँ से छैठ होयते लोको सब सँ आउ पाछू वला देखतियै जे खड़ा कऽ कते सुंदर लगे छै बहुत दिन भए गेले
सही बात छै देख केँ तऽ इच्छा होइत होैत अहाँ सब केँ
हऽ
बात तऽ सही छै हमरो बड मोन हो जे छैठ एबेर गाँव में होइतै लेकिन आब देखियौ आ आबय वला समय में की सभ होइ छै से
हँ मम्मीयो केँ एक दिन भेल छलैन मामाजी से गप तऽ ओ कहने छलखिन जे ओइ माइट भरल म आम ताम रोइप दियौ
हऽ हऽ मोन तऽ छैन हमरो सभ केँ छैन हिनको मोन छैन लेकिन एखन फर्सत नै भेलनि ऐबेर एबेर गेल रहथि एखन किछ काज सँ तऽ काज भऽ गेलेन तऽ आइब गेलखिन हँ आइए ऐलैथ है गाँव स
हँ आ छोटुओ अर्पित वगैरह केँ मोन लगै छलैन ओहिठाम गाम मे यै छैठ म
बहुत हुनका सभ केँ तऽ और कहै छथिन जे बहुत साल भऽ गेल गोना आब हमरा सब केँ बड मोन होइया जाइ केँ
हँ गप भेल छलै एक दिन आ छोटू अरपित सँ ओहो सभ कहि रहल छलै हमरा
हँ कहै तऽ हमरो छै जे हमहु सब जैतु गाँव लेकिन एखन पढ़ाइ लिखाइ छैन न पढ़ाइ लिखाइ छोड़ा कऽ तऽ गांव नै जा सकैत छथिन
ह ह ह
पहिले तऽ पढ़ाइ जरूरी छै न भविष्य जरूरी छै तकर बादे गाँव घर
और मामोजी ऐल छलैथ बिट्ठो सलोनी कहि रहल छलैथ
हँ ऐल छलैथ है आइए तऽ पटना एलैइथ है गाँव सँ अच्छा आइब गेले हँ आइ एलेथ हे
ओ
ओ तऽ बाइक चला केँ ऐल हेते हँ बाइके से एलैथ है छ बजे भोरमे भोरमे छः बजे भोरे चललैथ गाँव सँ आ दस साढ़े दस एगारह बजे एत पटना पहुँच गेलैथ
अच्छा बड रौद रहैत छै एखन
बहुत रौद नै रहै तखन ठीक ठाक रहै मौसम आ ओकर बाद फेर हमरा सभ केँ तऽ कनी काल केँ बाद पाइनो पड़ल ऐ
एतय तऽ गर्मी से हालत खराब छै
हँ गाँव दिस तऽ भेलैए पानि ओम्हर सलोनी सबके गाम दिस भेल छलनि हँ पानि आ हमरा सभके दिस आय भेल हे बहुत दिन परमे आइ पानि भेल हे तऽ आइ कनि राहत छै मौसम कनि ठण्ढाएल छै हल्का
अहूँ सबके तऽ मामी लम्बा समय भऽ गेल हेत छठि टठि गाम मे
हँ छठि देखना तऽ बहुत दिन भऽ गेल गाँव में आब तऽ एते करै छी पटने मे लेकिन गाँव मे नहि केलहुँ हँ बहुत दिन सँ चारि साल पाँच साल भऽ गेल
अच्छा मामी अहाँके मोन अइ गाममे जे हम अर्पित सभ लड़ैत रहैत छलहुँ ऐ अबै जे छलहुँं छैठ मे
बहुत ह -ह -ह अहाँ सभ संग तऽ खूब तीनू चारू के एकदम मजो अबैत छले आ लड़ाइयो झगड़ा होइ जाइ छलय
हमरो कहियो कालके मोन पड़ैत रहैए जे लड़ाइ हमसभ खूब करै छलहुँ
बहुत लेकिन मोनो लगैत छलैए अहाँसभ अबैत छलैए तऽ नीक लागैत छलैए गाँवमे
हँ आ ओ ओ किचेन के बगल बला ग्रील मे जे की कहय छै हम सभ झुलि झुल के हाथ ताथ पीच लै छलै एक दोसर कऽ
हँ हँ हुनको सभकेँ बढ़िया रहै छनि हमर बच्चो सभके अरपितो सभकेँ कहै छथिन जे बहुत दिन भऽ गेल गाँव जइतों गाँव जइतों तऽ ओम्हर
हमरो सबके मन वैह सएह किया आ एक गोटा जे छथिन जिनका
जिनका ओइ ठाम जिनका ओइ ठाम हम सभ चलि जाय छलियै हँ ओ हमर आर के मामीके अङ्गना छलनि हेँ
ओ ओहि ठाम हमसभ खूब झूला झुलै लए चलि जाइ छलहुँ
हँ बहुत तऽ सभ किओ ओहइते रहै छलहुँ आधा टाइम भरि दिनमे ओहि समयके बाते अलग रहै आब तऽ सभ पैघ भऽ जाइ गेलहुँ हेँ पढ़ाइ लिखाइ ओहिसभमे सभ रहय जाइ छी
हँ हँ
आब फुरसैत आओर समयके अभाव भऽ गेल छै बहुते लोककेँ
एमहरो की कहै छै मम्मी कहैत रहे छै जे आब देख देखियौ जायब एक बेेर फेर हम की कहै छियै बड्ड हुनका मोन लागल रहै छनि जे केनाहु एकबेर जाय गाम हुनका हमरोसँ बेसी
हँ हँ हुनका तऽ मोन लगबे करतनि कियाक नहि हेतनि नैहर छनि ने नैहरमे तऽ लोक सबके मोन लगिते छै ने नैहर जायके सबके इच्छा होइ छै नऽ आ खास कऽ कऽ गाँववला नैहर रहै छै तऽ आओर इच्छा होइ छै जायके गाँव घरमे नीके लगै छैय
आओर मामी एम्हर की कहैत छै आबि रहल छी कि नहि कहियौ हमर सभक गाम दिस
केना एखन आउ एखन नानीके अहाँके नानीके देखभालमे रहै छी एखन तऽ हुनका छोड़ कऽ कतहु जा नहि सकै छी उनका लगमे हुनका लगमे केओ रहतैन तहन नऽ आब तऽ गोलू अमन रहै छलखिन आ ओहो सभ दिल्ली चलि गेल आब के रहत हम एतऽ
हँ ए ई दिक्कत भऽ जाइत छै
तऽ
हँ।
अहाँके नीके नय लगैए पटनामे गोलू अमनके कनी नीक लगै छलनि हें तऽ ओसभ दिल्लिए चलि गेलथि नौकरीमे काजमे अपन आब हँ नीक लगैए बेसी दिन हम टीक नय सकैत छियै। अहाँ तऽ बेसी दिन की कनिको दिन नय रह चाहै छी। लेकिन आउ अहूँ अहाँ ओना सभके रहैतमे आउ बच्चे सभ सङ्गे मोन लागत सभ संगे कने मोन लागत
हँ हँ
छठिमे तऽ एहिबेर आबय पड़त एहिबेर छठिमे मम्मीकेँ लऽ कऽ अहीँ अयबै हँ हँ एहि बेर पक्का आयब मामी हँ मम्मीके लऽ कऽ अहीँ एबनि आओर मम्मीके लऽ कऽ जहिया जाइके हइ तहन अहीँ जेबनि
हुँ हुँ
खास कऽ कऽ लऽ कऽ तऽ जरूरे एबनि मम्मीके
हँ
हुँ हँ एहिबेर लऽ कऽ एबनि एहिबेर सोमू सबके सेहोऽ लऽ कऽ एबनि अहाँ
हँ भऽ सकैय ओहो जाय नय छथि ममा गाम भऽ सकैया तऽ एक दू दिन ल आबि सकै छथि ओ हमरा संगे
हँ हुनका लऽ केऽ एबनि सोमूके हुनकर बहिनके की नाम छनि हुनकर
श्रुति
श्रुतिके हँ श्रुतिके सेहो लेने एबनि
ओना पिंडारुच मे माटि भरा रहल अय खत्ता मे एना हमरो सब के खत् त्ता मे माटि भरा रहल अछि
अच्छा अहाँ सबके मतलब किनकर अहाँके की ककाजी सबके
नय ओ दुनू गोटाके आधा आधा हिस्सा ओहिमे भरा रहल छै।
अच्छा अहुँके आर हुनको दुनू गोटाके हँ बढ़ियाँ बात छै।
सोचै छियै जे किछु भरलमे आम ताम लगा दियै एहि बेर
हँ जरूर की एखन हमरो ओहि पर जे बनलै ये गाँव मे डबरा पर जे माटि भरेलै ये तऽ मामाके ओ सभ कहै छलखिन हेँ सैहे सलोनी सभ सलौनी सभ जे आमके गाछ लगा दियौ लेकिन एखन नहि भेलैए एखन आओर माटि ओहिमे भराबऽ पड़तै ताहि दुआरे रुकल छै काज
हम हिनकासभके आम बड पसिन छनि मौसियो ओके देखै छियनि मम्मियओके आओर किछ हम लैत नय देखै छियनि बेसी लेकिन आम के टैम मे दुपहरिया मे आम लऽकऽ बैसि।
बैस जाइ छै हँ सब भाइ बहिनके बहुत पसन्द छनि सभ भाइ बहिनके माँओे के पसन्द छनि सभके पसन्द छनि हँ हुनके से हैब लेने हँ सभसँ कम पसन्द हमरे अछि हमर घरमे
छोटू अरपित के पसीन छै
जी बहुत बहुत अर्पितके तऽ बहुत जादा मामा जकाँ अपन पप्पा जकाँ आर छोट छोटूके कनी कम कनी कम लेकिन हमरासँ बेसी आम तऽ सभके नीक लगैत छै लेकिन हिनका सभके जए बेर देबनि ओतेक बेर खा सकैत छथि आ हमरा अछि जे एके दू बेर खायब बेसी नहि हँ मामी एहि बेर आयब तऽ अहाँ की कहै छै इडली बना कऽ फेर जरूर जरूर खुआएब जे जे कहब सभ खुआएब बना कऽ
अहाँ ओहि बेर खोने छलहुँ तऽ नीक लागल छलए
अच्छा इटली तऽ मामा बनबैत छथि आ अथी साम्भर ईसभ हम बनबैत छी। हँ तऽ जे बनबैत छी आब तऽ एकदम एकदम किएक नहि खुआएब जरूर खुआएब जे जे कहब सभचीज खुआएब हमर छोटू अरपित तऽ आओर खुश भऽ जेतै कि भायजी अयलखिन तऽ ई बहाने हमरोसभके खाय लेल भेट रहल अइ
ई कनी दिन से जहिया से ट्रेन भेले हमरो सब कऽ ओते,
बहुत आसान छै हँ बहुत आसान छै
सीधा दानापुर उतारि दैए ओहिठामसँ बड़ दूर नहि अछि अहाँसभके घर
नहि बहुत दूर नहि छै आ दोसर जे कि एक तऽ असगरो अहाँसभ आबि सकै छी आ नहि तऽ मामा रहिते छथिन। लऽ आनतय गारीए
हँ हँ, असगरो आबि सकैत छी नहि छै ठीक रास्ता छै।
लेडीजसभके कनि प्रॉब्लम होइ छल औरतसभके लेकिन। लड़का सभके अहाँसभके नहि हैत प्रॉब्लम आबऽ जायमे
हँ हँ से होइ छै ताहि दुआरे हम देखलियै मम्मी के गाम जायमे पहिने पटनामे जाइ छलखिन बाहर ताहर गाममे आबिकऽ कनि हुनका दिक्कत हुअ लगलनि
हँ तऽ आदत अथी छूट गेलन ने गां में रहैत रहेैत गांवं घर के अंन्दर लोग रहे बेसी हँ
हॉस्पिटल कनि दिन एहि बीच में बेसी भऽ गेल हॉस्पिटल के चक्कर तऽ हुनका आगू कऽ के सिखबे रहै छलियनि जे अपने लाइन मे लागू अपने पुर्जी कटाउ अपने देखाउ
हँ अहिना सिखाल करियौन तखने तऽ हेतनि ने आगू
हँ तऽ आब एयलै आब अपनो जाकऽ दू तीन दिन असगर जाकऽ देखलखिन देखा लै छथिन दबाइ लऽ लै छथिन
हँ करहेके चाही कि असगरे करथिन तखने नऽ आदत हेतनि आ मानि लिय आहाँ नोकरी करबै कतौ बाहर जेबै तऽ फेर के देखेतनि अपने ने करथिन जा ज कऽ
हँ हँ जरूरी रहै छनि थोड़ बहुत गामके कमसँ कम आसपासके सब
सबटा चीज बुझल रहबा कऽ चाही हऽ रहे करय के चाही आजकल्हि औरत सभके सभचीज करयके चाही अपना बलपर चाहे ओ गाँवके औरत होथिन चाहे शहरके होथिन कतहुँके होथिन
हम तऽ ईवला काज सेहो मम्मीकेँ सिखबयके कोशिश करैत रहैत छियनि जे एना फोन करू सामान्य भऽ कऽ गप्प कऽ लिौ
हँ तऽ एहिमे कोनो बड़का बात नहि छै हमहूँ पहिले जनैत छियै हमहूँ शुरुआतमऽ एक ओतपल जे ओत पल हमरा कहलै तऽ हम बीचमे हम छोड़ि देने रहियै नहि कोशिश केलियै जे हमरा भेल कि जे बहुत हार्ड मतलब कोशिश करबै तऽ मतलब ई बेसी मुश्किल छै ई चीज लेकिन सलोनी ओहि दिन कहली जे नहि मम्मी से मुश्किल नहि छै अहाँ करियौ तऽ जखन ओ कहली आ हिम्मत देली तेहन हमरा हिम्मत आयल तऽ हम कहलियै एहिमे कोन बड़का बात छै कऽ कऽ देखैत छीियै
हँ एकदम सामान्य नॉर्मल गप करै छऽ आपसमे भऽ गेलै
हँ सएह छै नहि शुरुआतमे हमरा ओ पलक नहि रहत ने जे कोनो टॉपिकपर मेअहाँ सेहो बात कऽ सकै छी तऽ हमरासबके भेल न कि कोनो टॉपिकपर या त्यौहारपर एहिसबपव करयके छै लेकिन फेर बादमे सलोनी कहलीयै नै मम्मी जेना अपना सब बात करै छियै न तहिना बात करै करके छै
हँ ई इहो एकटा छै आ हमसब हम सलोनी ईसब जखन गप करैत छी तऽ अपन
त अपन किछ चुनि लैछी कियाकी हमरा सबके पहिने ओते गप नै होय छल हँ सेहो बात अपने लगै छलै जे हमसब की गप करबै हँ सही बात अहाँ सबके से हो होईत हैत जे हमेशा बात करैत छै तकरा लेल नै छै दिक्कत जेना हम दीदीसँ बात करैत रहै छियनि तऽ हमरा सबके अपन आदत अइ बाजऽके की किछु किछु बाजैत रहलौं आ हम एकटा मजेदार गप छी
खुशी के एक दिन फोन लगा देलियैनि
हँ हँ
ई दुनू गोटाके कहलियनि कारिया फोनपर गप्प करू अहाँसब ईसब दस मिनट गप। केलखिन ओईमे स दुनू गोटा आधा आधा चुपे रहलखिन बेसी काल। आ तकर बाद नॉर्मल फोन केलियनि तकर बाद ईसब
खूब बात केलकै उ मे अथी भ जाइ छै न पहिले मोन मे आबि जाइ छै छै लोकके जेकी एहिमे की करऽ के छै नै करऽके छै कनि मोनमे घबराहट आबि जाइ छै। हमरो सङ्गे सएह भेल छलए। शुरुआतमे तैँ हम नै केलौं हमरा उत्पल मैसेजो केलथि जे मामी कऽ सकै छी फेरो। कऽ देखियौ करु तऽ हम तैयो हमरा हिम्मत नै भेल हम कहलिय हमरा केओ बताए नै रहल अई कियो सिखाय नै रहल अई फेर सलोनी ओहि दिन कहली जे मामी हम केलौं हँ हमरा भऽ गेलै। तखन हमरा हिम्मत भेल हम कहलियैन सलोनी जहन अहाँ कलौं तऽ आब हमरो। मदद करू हमु कऽ सकै छी ई काज।
हँ मामी अहाँ बहुत नीक गप करऽ कतेक मजेदार गप भऽ रहल छै आरामसँ।
हम तऽ गपी छीे ओनाहियो हमरा गप्प करऽमे मो ने लगैया जतेक गप। कऽ सकैया लोक तऽ अहाँके माँ सङ्गे दीङ्गे ज गप करैत छी हमसब नॉर्मल कल। तऽ हमसब कते कते देर गप करै छी।
हँ सएह सएह हम कहलियनि अहाँ तऽ एतेक काल गप कऽ लै छी सबसे तखन एहि मे दस बारह मिनट के मात्र गप रहै छै।
तहन की एहिमे आरामसँ गप कऽ सकै छी घरेलू बात कऽ सकैत छी अपन अपन। शरीरके बारेमे अपन अपन स घरके बारे